जय झूलेलाल।
हा पहिरियों असां हिक भॼन ॻाईंदासें। सिंधीअ जो ठीक ए ओ लाल मी ल झूलेलाल ठीकु आहे चलो बई -बई
बई गाउ स्टाट् कयो। न मुजंइ। पत रखियो भला झूले लाल
सिंधड़ीअदा
सेवंज जा सखीशा भास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली जा पहिलान ब हो लाल मीॅजी हो होओ लाल मींजी। ह ह
हिन खां पोइ कोन ईंदो आहे। अच्छा हा थोरो मतलब प्रोमट। कयूं त अची तो वञे। बाक़ी एतरो याद कोने। चहाग म कररण हमेशा। चार चराग तुंहिंजा भरण हमे
हमेशा पंजवा में बाल आए बला झूलेलालण सिंधड़ीअ दा। आ आ। सेवंग दा सखी शााबा ह ह ह ह सखीशा बास कलंदर। दमादम मस्त कल तव्हांखे याद आ कि हुरूना लैला गाईंदी हुई। ही
केर हा हा ह ह ह।
याद आ तव्हांखे?
के नालो न याद।
हा हू हुनजो नालो रूना लैला। गाईंदी हुई मूवी स्टार्ट थियण सां पहिरें गाईंदी हुई।
अच्छा
हम्म मां मुंहिंजो स हा
हम्म अच्छा तव्हांखे याद हूं
हा, सेविन ह ह मां दूरदर्शन जे टाइम जी आयां न
अच्छा दूरदर्शन त मां तॾहिं मां तॾहिं जीअं एटी थ्री बॉन आयां तव्हां
एटी त मां सेवनटी सेवन
अच्छा, म मुंहिंजी भेण जेतिरो मुंहिंजी भेण बरकीस सेवेंटी फ़ाइव बानृ
हम्म
ठीकु आ पोइ असां दूरदर्शन सां ताईं असां नेटफ्लिक्स हा चित्र असां दूरदर्शन
हा, असां सभु ॾिठो आहे पंहिंजी जनरेशन सभु ॾिठो आहे, उ सभु नंढी टीवी वॾी टीवी ही टीवी हू हाणे फोन फोन एंड्रॉइड सभ सभ
सभु ॾिसी वियोआ असां
हा उहो ई सभु ॾिठो आहे सभु कम बि कया आहिन सभु कयो आहे ह हू अॼकल्ह जा ॿार ॾिस त हिननि सिर्फ फोन ॾिठो आहे ॿियो कुझु ॾिठो ई कोने
असां पूरी जर्नी ॾिसी आ, असांखे वैल्यू आ न न जो जसां ॾिसो आह असांखे वैल्यू आह
हं हं हं ओय
हम्
त हीअ गेम खेलंदासीं उहो गेम खेलंदासीं हि ते हिननि खे लॻे थो पर हिकु दफ़ा खेलंदा पर हिननि खे खपे फोन एडिक्शन थी वियो आहे
सभिनिन खे त थी वियो आहे असांखे न आहे छा, पाण खे बि केतिरा एडिक्शन मां त हर ॿ मिनट में फ़ोन हर ॿे मिनट में फोट छा आया छा और अलाए छा थी वियो आ मां त टीवी जो बि शौंक़ीन आ मां त इएंं बि न आहे की मां टी वी न ॾिसंदीय आ मां त सारी नेटफ्लिक्स जी हो प्राइम जी हो सभ सभ सभ ॾिसी लथीआ हा इंग्लिश हो, हिंदी हो सभ ई ॾिसां ह
नई आई आहे राख
राहोई त व ॾिस
हा हा हा मां था मूंखे बि लास्ट ही मुंहिंजोबार जी ह ह उ ईंअ हिक पुरानी हुई अ हिन जी सोनाक्षी सिनहा जी दहाड़ फूल ॾिसी हुई हा हा ह मां हींअर ई ॾिठी मां- एतिरो न ॾिसंदी आ असांजी नूंहं हलाईंदी आहे त मां पुछींदा कहिड़ो पोइ ॾिसंदे-
हा ठीक आह न-
जैसा जो जो टाइम मिले हो बस ॾिस -जहिड़ो जहिड़ो-
हा इंडिया में त छा फिक्स टाइम आहे मुंहिंजो की- हिते हिन टाइम ही कंदा हिते त कुझु फिक्स न आहे हिते ईंदी आहे त हुते छा सुबुह जो थोडो कम वम कयो- हे वो ॾिह जो नाश्तो रोटी हिंनन खे टिफिन ॾेई करे थोरी देर माई माई ईंदी कम कराए हुन सां जगियूं हुनखे ख़ासि मां रखे रखि केर ॻाल्हाइण लाइ हुजे ॻीयन हुन सां ॻाल्हाए पो मतलब - हिंन मैल जिम वेंदी हली आयां मुंहिंजे हसबैंड जो ही आहे फिटनेस सेंटर- मते घर आहे हेठ जिम आहें। त जिम थोरी देरि रिसेप्शन ते वेंदी आहियां- पोइ एक्सरसाइज़ कंदी आहिय हिते त कुझु हिते हेएतिरी- गर्मी आहे- त कुझु मन ई नथो थिए किथे वञ हम हम- हिते गर्ल्फ में तो - बरनि था असां त मतलब एसी जे बिना हिक मिंट नथा वेही सघूं।
सही -
हुम्म - कर मतलब ईअ ई टाइम निकिरी वूंदो हिते बि ख़ैर टाइम त - फैमली मिली वॾी आहेते असां घोट ज़ाल बस। त पो हिते हिते मज़ो आहे हिते पार्टियूं आहिनि- हिे साहेणियूं आहिनि-
ताके
हाणे हिते आईं आीं ॾाढा ॾींहं त छह सत महीना थी विया आहिनि हाणे लॻे थो हिते ई आहे छोकी हिते सब सब पुराणी सांइडयू आहिन, फेमली ए जोइन्ट फेमिली ए असान्जी असां त आहियूं ॿ देराणी-जेठाणीयू बट असांजी मतलब सौट्र देराणियूं भी सभ हितेइ हिन चार चार हिते हुननि जा ॿार न त, वॾी फैमिली आहे असांजी ख़ानदान सॼे हुते ई व
अच्छा।
सस सहुरा सब हितेई हुआ ते पो आदत थियो न थोड़ो मतिलब हसबैंड इंडिया में- बिज़नस स्टार्ट कयो त हुते वयस हली मां- त कॾहिं हिते, कॾहिं हुते हिय-
हम्म
हा ठीक आहे उते बि एडजस्ट- थी वई हुअस ईअं कोने पर पहिरीं हुते बि सभ ॼणा रहंदा हुआ ॿार बि हुआ त बार। हियर हिकु बैर प़रण वई हिकु हिते अची वई त हो अकेलो तो लगे।
हूं
ॿियो क तव्हांका पहाका ॾिसां -
हा न मां न ॾिसा-
भुलजी वयस की याद कां मुंहिंजे घोट सां पुछां कहिड़ेो? हिक त ॿुधायो न तव्हांखे कल। पहाका मनसूई कहावत सिंधी कहावत। हम
माखे हिकड़ो या की
पंहिंजन वॾियूं न चेदियूं कुछ न कुछ चहंदी रहंदियू, उहो ई। उहो ई कहावतूं ई थींदी। त इंय त हिक त केर बार न गाल्ह न मञे या केॾो बि त पाय ता न धूड़ वञी।
हा धूड़ वनी पा।
उ बि तर जी कहावत थीी त धूड़ वनी पाय। हूं ऊई मनंदी उअंही कानधूड ह प पाणचन मानेगी तो वैसे नी जो करना है जाकर कर। उई धूड़ वनी पाए।
हम।
मांखे बि याद नथो अच्चे।
हा उअई घणेई याद हूंदा मूंखे पर याद ई नथा अचन। ह हाणें लिक्की करे
हा। पो सच्ची मुंहिंजी त मेमरी ॾाढी कम आ। ॾाढी कम मेमरी आह। हंअ जो कम जी ॻाल्हियूं त याद न रहिंदस फालतू बाते याद रहंद।
सही बात हे हिन ही चयो।
हा हिन हे चयो। हो त दिमाग़ में बिल्क दस साल पुराणी पिक्चर याद रखे वेंदी। हाणे ॿ ॾींहं पहरां वारी
सही ॻाल्ह आह हीअं लास्ट मंथ ई असां। कई हुई किटी हुनमें हियो हर कंहिंखे हिकु पहाको चहणो आहे। भुलजी वयस याद ई नथा अचन। अंए हियर असां हो कयो आहे विडियो न। मतलब कुछ न कुछ इएं फनी चइणो आहे फेवीकोल खे में फेवीकॉल होता तो वो चिपकता नहीं है।
हूं।
सारी चीज़े कैसे चिपकती हैं? मतलब हिन हिसाब सां। कुछ न कुछ चइणो आहे फनीं।
अच्छा।
गोरी आहे त उथण जी गोरी छो न आहे। हेड़ो मतलब कुछ फनी-फनी चइणो आहे।
अच्छा।
मतलु ऐं लेडीस घर जी लक्ष्मी आहे। त हुनखे घोट सां पैसा छो वठणा पवंदा आहिनि? हा त ही सब अहिड़ो थोडो फनी आहे। ही थोडो ही ठहणो आहे। वीडियो ठाहियो। तां तव्हां बि तव्हांजे हिनन में गेट टू गेदर किटी में कंदा हूंदा न।
हा हा असांजा व वन मिनट गेम हूंदा आहिनि हाउजी खेॾंदाऊं असां कल कल ही मुंहिंजी आहे किटी।
हा संडे हा संडे रखूं सैटरडे हा हा ह हा असांजी कल परीय ही हुई।
अॼु अॼु जे ॾींहुं असां मतलबु समाज में अ झूलेलाल साईं जी आरती कंदाऊं। हिंगलाज माता जी बि आरती कंदा आहियूं अॼु जे ॾीहं हर हर छे छंछर। जॾी आरती थींदी आहे, त अॼु मां वेंदसि मां वयल आहिया न्याु ॾाढो टाइम थी वियो आ, काफ़ी टाइम थी वियो अॼु वेंदसि मां हा शाम जो। हा नव लॻे।
हा हा त तव्हांजा कॉल कंपलीट करे छॾिजो।
मुंहिंजी, असांजा टास्क।
हा उहे ही कल मुंहिंजा ॿ रहिजी विया हुआ तेई थिया हुआ। मां बि किथे वई हुयसि। तॾहि मां तव्हांखे ॿुधायो मां किथे आयल आहियां, हा। पोइ राति असां त हिते त लेट हले थो पर केरु फ्री न हो। कल कल त मां जो मुंहिंजी कोऑर्डिनेटर बि न चयो त हलंदो ॿिए ॾींहुं बि था करे सघूं।
हा ठीकु आहे न फिर। हम्म
ग्यारह हूंदो ह ओके न ओओ वाहे जय झूलेलाल।
जय